हं सर
हं नमस्कार और बतेय न अहा के हाल चाल कैसन छै
इह के हाल चाल बड़ा नीक छै यहां के बताबे छय न अहा के हालचाल नीक छै
हँ नीक छय एगो चीज मिला बैतरी
कथी
ए धरती डोल छै
अर हँ
मिलाबय छी
हँ मिलाबय छै हिलै त छियै
झाटका मिलै छय
हँ हँ
घर में से निकलिय जल्दी यहाँके
हँ जल्दी जल्दी निकली बाप र बाप ई त लागे छै ई त गिर जाइ छय
आरे तेरी
अरे बड़ा झटका मारय छियै
निकलियै घर में से निकलियै अहाँके
निकल गेल छी यउ
अरे कैसे हो गेल छियइ
सही में धरती डोरल छियै तैका अ तेइस अभी तऽ फिलीपीन्स में इतना तेज धरती डोलै छियै पूरा इमारत के इमारत गिर गेल छी
लेकिन यहाँ अभी कैसे कैसे हो गेल छियइ लागे उने के वाइब्रेशन छय ने तऽ हाल छै एतना रेडिय रेडियएशन छीय तऽ आ गेल छी कभी
बारा तेज डलै छीयइ
हँ बाराटे हिलय छी देखै छियै ई सब बाइक वाला के रोका देबै छय के सब एने ओने लड़ उड़ जाइ छी
हँ
हूँ
बाप रे
और बताबे छियै ने पंखा ओने क रुपआ मिलैत छियइ
हँ हमरा पंखा तऽ मिलै छै बारह सए के
ए छत पंखा किने छी ई सही छत पंखा हमरा न छय ओहिस इतना तिका मेहनत करे छी आ एगो तिका मोबाइल किने के छय ओहि जे मेहनत करै छी जादा
हूँ
एक चक्कर में पता छियै से हम हम फ्री फायर जन दिन भरि खेले छियै ने दू तीन दिन से हम नहि खेले छियै ऑनलाइने नहि आबै छय
हूँ
हँ इह एहि समय
हमरा लागे छै बड़ा तेज धरती डोले छै हमर हार्डो बिट तेज होइ छय
अरे घाट बिला कहै छी उन्दिर कहै छ
हँ उहे ने दिल तेज धड़कन तेज होइ छय काजानि क लेकिन धरतीतै क अभी डोले छियइ लेकिन अब न डोले छी फिर भी हमरा लागे छी
ह हूँ ह
और बतय न अहाँ के खाना उना भऽ गेलय
हं इह तऽ ख हह त त ख बझलै
हँ हमरो खाना उना भऽ गेलय ओहिसे अहाँके खाना कथि खैली
खैले छी आम खैले छी अचार खैले छी भिंडी के सब्जी रोटी सोयाबीन के सब्जी रोटी आर कच काच पड़ै छी ने कपी भणटा कटहर के सब्जी चिकेन मटन बिरियानी सब खाय छी बड़ा लजीज लागे
बड़ा नीक लागल हँ बड़ा नीक लगय छै और बताअ न अहाँ के सबसे शाकारी मे नीक कोन खाना लगे छै
यहां के तऽ शाकाहारी नीमन लगे छय दाल चावल आ आलू का भुजिया सबसे ज्यादा नीक लागे ध्य आ मसूरी के दाल छी ने ओकरा बादे
हूँ
आहांके बताबइ छी ना कथी कथि खयले छी
हँ हँ हम खयले छियइ दाल चावल सब्जी तरकारी में खयले छियइ आलू मटर पनीर के सब्जी खयले छियै फेर खयले छियै मसूरी के दाल आ बकला के दाल आ फेर खयले छियै सलाद सलाद में रहल छै खीरा आ खीरा रहल छै फेर गाजर रहल छय चुकन्दर रहल छय फेर हरी मीर रहल छय फेर औरो बहुत चीज रहल छै फेर चटनी रहल छै इहे सब खाय छय बड़ा नीक खाना लागे छै आज के दिल खुश होगे छै खा के और की न अहाँ के माता पिता के स्वास्थ्य कैसन छै
यहाँ के तऽ माता पिता के स्वास्थ्य ठीक छै अहाँ के बताबे छी न कैसन छी
हँ हमरो हमरो माता पिता के स्वास्थ्य सब ठीक छय
अहाँके कोन सा सबसे नीक खाना लागैत छय शाकाहारी मे सबसे
हमरा तऽ सं सबसे मस्त लागय छै इ लच्छा और आलू के चटनी आ सलाद अचार लच्छा पराठा आलू की चटनी सलाद अचार यहीं बड़ा नीक लागै छै बड़ा अच्छा लागय छै
अरे एगो एगो सवाल छय कितना बाइक के सर्विसिंग कराबे जाइ छियइ फेर हम मने पापा कहै छै से जाइ छियै सर्विसिंग कराबैत आबै छी कितना रुपया लागय छै कम से कम
लाग जाइ छय अहाँके बता दू कि नहियो तऽ हँ अब ऊपर बाइक के ऊपर लाग बात मने होइ छय कि कितना दिन बाद जाइ छी अहाँके सर्विसिंग कराबे
अहां के अंजाद से मने हमर तऽ हो गेल छै छौ महीना ऐसे साल भर हो गेल छै ना सर्विसिंग कराबइ छी
लाग जेतै अहाँके तीन तीन हजार ले तीन हजार
हँ तैका चैन ढीला हो गेल छय जे
हँ तीन चार हजार लाग जेतै अहाँके
हूं हूँ
हम्म मोबिल चेंज कराबे के पड़तै अहाँ के इहे सब करबायके पड़तै बदलवाबेके पड़तै और बतैयै न अहाँके ओड़ी के मौसम कैसन छय आज
अपने सबके तऽ बड नीक नीक छी अभी तरले थोड़ा अथी बादल घेरले स्टार्ट कऽ देल छै पहिले तऽ ओ घाम छै अब तैका धीरे धीरे छहिरा हो जाइ छै अहाँके बताबै छी ना कइसन मौसम छी
मौसम तऽ इधर के अभी शान्त छियै लागे छै कुछो आबे बला छै
हं ई त बात छै तूफान अभी जे ध ली कथी हिलय छै बिहान कथी हिलतै आजू कथी हिलतै छै न पता छै केहुके
एकदम खराब आबे बला है आगे के
ओके बाद सब नीके खतम न हो जाइ छय दुनिया लाक बड़ी दिक्कत होइ छय बजय छी ने
कितना तेजसँ ई सप्ताह बीतै छय
हँ ई तऽ बात छय बी
हमरा हँ हमरा लागैत छय कि अभी आज होतै बुध या बीफे बार बृहस्पत बार तऽ लेकिन हम जा हम गेल रहय छी बैंक में तऽ बैंको वाला कहै छै पता न काहे इतना तेज सप्ताह बितलै आ अभी हम अहाँ से बात करै छियै
कितना जल्दी टाइम बितय छियै
हँ अभी हम अहाँ से बात करय छी तऽ हम देखलै छियै अभी बारह बजे आ अभी हो गये छै दू बजे पता न काहे इतना टाइम जल्दी बीतै छै का होय बला छै आ बता दु बड़ा डर लागै छै हमरा बहुत कुछ भयानक होइवला छै काहेकि बदल बदलाय ह बिना मौसम के रूप रुट रु
हँ बड़ी जल्दी जल्दी टाइम बिजेजी पता न का जाने ई गल लागै छी
पृथ्वी बड़ा तेज में घूमै छै
हमरा लागै छै जेना टाइम के बोखार लाइग गेल छी ऐसे
हँ आ धरती डोलतै ने तऽ बड़ा बीमारी फैले छै
हँ ई तऽ बात छियैय
हँ ई सब होलि छै आओर बतयी ना अहाँके बागवानी मे पेड़ पौधे लगैलै छियै
कथी बोलै छीयै
अहाँ के बागवानी में अपना पेड़ पौधे लगै ले छियैय
हँ लबै ले छिय ना आम के लबै ले छियै एक कठहल के बगीचा लगैले छीयै लीची के लगैले छी नंबू के मने एक सौ बीस गो तऽ होते आम के पेड़ आ कटहल के पेल होतै साठ गो आ लिची के पेल तऽ हइ जे ग एगो लेगो होतै छीयै आ नम्बू के पेड़ तऽ होइ छी बीस तीस होइ छी ओ करीब से
ओ और अहाँके बतिया इ अहाँके उड़ी के मतलब कैसन मौसम छै आँधी उधी आबै छै कि न
हँ आधी तऽ लागै छै ओते का करै छी ओ तऽ भगवान के ऊपर ने कथी करतेै अभी हमही के क अता छी ना
हँ सही बात त अहाँ के बोले छी एकदम एकदम सटीक बात बोलै छी भगवाने के हाथ मे या बूज अथी करथिन हमनी तऽ हुनकर भक्त बढ़ै छी
अरे छोटा नबाब फोन करै छियै
फोन करै छी ने हँ ना ना उठबै ना नहि उठेबै अहाँके हमरो पर फोन कलथिन अहाँके कहैत रहि हमर पुरवा हम अहाँके पुरवा दी त न ने ओ भैय हाँ के अभी तऽ हमनी अभी पूरा करा लिय ओकरा बादे मे हुनक के फोन उन सम्पर्क कर करबै हमनीक के
ह हँ ई तऽ बात छियै
हँ काहेकि हमर अगर न अतै न तऽ हमरा बहुत दिक्कत हो जाइ छै
ई सप्ताह मे सप्ताह मे जल्दी कम्प्लीट करल छी तऽ अच्छा रहै छी ने
हँ हँ हँ अच्छा खासा रहै छी नहि तऽ कम आ जाइ छी तऽ अच्छा नहि होइ छी ओकरा बाद मेहनत करे मे तेइके न उतना जुनून‌ आबै छै
हँ ई तऽ बा छीयै
हँ
ई बात छै अहाँके अहाँके है न अहाँके पनहहुरा हमनी दुन गोरा करै छियै ने तऽ। अहाँके हमरा जे करै छैय चाहे ओकरा बाद कनहौ जे करै छी ओकर बाद हमरा जे करै छी अहाँ। ई रातो बला हाइ होइ छी। ई अहाँ के संगे होइ छी लेकिन आज ई कन हमरा संगे होइ छैय।
हँ तऽ ठीक तऽ देखी भगवानो सब देख देखैत छियै। केकर नेत कैसन छैय हम कोनहु ला राम लाल इतना अच्छा सोचै छियै हुनकरा के हम कामवा हमही दियाै छी पढ़ैय वाला हुंकारा के। कौनो न दे रहल छी तऽ हम दियाबै छी कह के ओकरा से। आग्रह निवेदन कऽ के
के कोनो दिक्कत नहि छैय उर्दू वाला मिलै छैय ने। तऽ ओकर भाय छि हमरासे क के कम्प्लीट करबा लेबे छी आ ओ छैय तऽ कभी कभी करबा लेबे छी तऽ हमरो कभी कभी कर देबे छी तभी सतरहेगो भेल छैय।
हँ तऽ हम अहाँके करवाबै छी ने अहाँके अहाँके जल्दी पूरा देबै आहा के चिंता मत करीयौ आहाके अगर पूरा हो जेतैन न तऽ अहाँ के आराम से अच्छा खासा आ जेतै खुश अहाँके काहे कि हमर छोट भाई के जैसन छियै हमर मित
हँ ई तऽ बात छियै अहाँ से बात कऽ के बड़ा नीक लागे छैय ठीक छैय अहाँके नमस्कार।
हँ ठीक छैय फेर कभी टाइम मिलतै तऽ अहाँ से गपशप करब नमस्कार।
ठीक छैय नमस